हलो, हा कट जी वियो कॉल?
हा उहो, अलाए नेटवर्क प्रॉब्लम थी वई थोरी,
अच्छा! हा त वणन, ते अ वणन खां, मां चवा पई की ऑक्सीजन, मिले थी ताज़ी, असांखे ऐं, असांजूं बीमारियूं, बि ठीकु, थियूं थियनि सुठी, ठधी, हवा सुबुह जो मिले थी, ताज़ी हवा, त, हुनम में हलूं था, त पंहिंजे पाण, खे ठीकु था समझू,
हा, न तव्हां वेंदा, आहियो पोइ
हा, मां बगीचे, बि वेंदी आहिया।
अचछा,
पर, वण टिणनि, सां मूंखे ॾाढो प्यारु, आ उहे मूंखे, ॾाढा वणंदा, आहिनि
हू, पोइ, गुलाब, जा लॻिया अथव, गुल
हा, गुल त खोड़, लॻा आहिनि। ऐं, हिकिड़ो मुगल, गार्डन बि आहे दिल्लीअ, जो हुनमें सभु गुलाब, यो मतिलबु सॼा गुलनि, जा ई तव्हांखे मिलंदव। वण, हा टे, साढा टे लख, आहिनि, वणनि जा किस्म
अच्छा! ऊहोई, असां बि वया हुआसीं चंडीगढ़, घुमणु न त, हुते बि हिकु बगीचो अथव, रोज़ गार्डन चवंदा, आहिनि।
हा, हा
हुते हर हर रंग जा, तव्हांखे गुलाब मिलंदव, हर रंग जा कारो बि अथव त गुलाबी बि अथव त नीलो बिअ नीलो ते वाॻिणी हा त हू सुठो पियो लॻे नीरे कलर, जो बि हा वांॻिणो वांॻिणी कलर जो बि थव।
अच्छा, वाङणाई कलर।
हा त।
हम्म।
हो ई आ की केतिरे कलरनि जो ह न ठातो आ। हा भॻवान बि
हा।
ॾिसी करे वणंदो आ न
हा मन ख़ुश थी वेंदो आ।
हा वही- वही पर वही हर कंहिंखे, अॼुकल्ह टाइम ना हे न
हा इह्यो बि आहे। इहो त तहां सही ता चओ, टाइम जी त ॾाढी मुश्किल थी वेंदी आ। अगर हिकु मिनट बि असां सोचूं? न की असांखे वंञिंणो आ गार्डन मींहु आ पंहिंजे वणंनि टिणंनि खे पांणी ॾियणो आ। त असां नथा कढी सघूं, पो ॿे कम ई असांजा अची वेंदा इनि सुबुअ-सुबुअ यो।
हा न।
चांहें ठाहियो, नाश्तो ठाहियो डस्टिंग कयो, हेॾो कमु रहिंदो आ
हा वई वई कई त ॼणां जीअं असांजे हिते हाणे पंजाब में माण्हू घर ई ठाहींदा इनि न फ्लैट सिस्टम त आहे न
हा।
वधीक जीअं, घर ई ठहियल आहिनि त? सुबुअ - सुबुअ यो अं जल्दी उथी करे? उ सभु उगाईंदा इनि।
हम्म- हम्म।
ऐं, अगरि ज्यादा ई वॾो गार्डन आ बगीचो कयो नि थन, त पो माली बि रखंदा इनि।
अच्छा
त माली महीने में ॿ महीनन में सॼो हा सही करे वेंदो, आ खाद विझी मिट्टी बदिले। ऐं जेके फालतू पत्ता उॻिजी वेंदा इनि हुननि खे हटाए सारा सॼो, कुछु करे वेंदा इनि।
हा हा? मुंजी भेंण जे घर बि आहिनि त उते बि माली ईंदो आ हर पंद्रहें ॾींहं में वणंनि जी देख भाल करण ला, उनमें चइंदो आ की? मुखे घास, विझिणी आ अएं खाद विझिंणी आ ऐं मिट आह आणी, आह खोड़ ख़र्चा आहिन, हिनननि, में बी
हा न ख़र्चा, त खोड़, आहिन
हा
पर जंहि, माण्हुन। कहखे शौक़ हूंदो, आह, त उहो उह न कंदा आहिन, ॾिसंदा न आहिन, न उहो कराईंदा ई। आहिन
हा त खोड़ सुठा थी, विया थस चय पई ॾाढो, सुठो थो लॻे, सुबुह जो उथी करे हिते। वियू था बालकनीअ में चाय पीयुं था, पेपर पढ़ूं था, त ॾाढो सु सुकून थो मिले हाणे छुट्टी हिक हुअ ती अचे अंद्रा महसूस थी थिए शान्ती
हा न आहे। ईअं ई आह मुंहिंजी बि मम्मी, असां नंढा नंढा हुआसीं त बग़ीचे चईंदी हुई कोई घुमी चो, या वठी वेंदी हुई स्पेशल असांखें शाम में, सुबुह में,
हा
त, सुठो लॻंदो हो की हरियाली ऐं सभ शयूं ॾिसंदा आहियूं त मन ख़ुश थी वेंदो
सही, सही असांखे सच में वण टिण बी हेॾी ख़ुशी ॾेई सघन ता इहो बी सोचे करे, केॾो सुठो थो लॻे की जीअं डॉक्टर चयंदा आहिन की बीमार आहियो त सुबुह सुबुह जो गार्डन में हरी घास ते हलो सैर कयो त तहांजो मन भी ख़ुश रहेव इवन, हाणे जेका बीमारी थी हले, मानसिक बीमारी त उन्हनि में बी पेशंटननिं खे बीमारियुनि खे चयन था की तहां सुबुह, सुबुह उहो सैर कयो बगीचे में
उहो ई आह की, फ़ाइदे लाइ लाइ आहे पंहिंजे पर उहो ई आहे की इंसान एतरो बिज़ी थी वियो आहे न की गार्डन, हीअ सैर करण, ही सभ कुछ हुन लाय टाइम खपे। ऐं पेशंस बी खपन, धीरज बी खपे।
हां सई था चओ बगीचे लाइ त टाइम कढणु ज़रूरी आहें, ऐं बगीचो सुठो बी आह घुमण
उहेई, ऐं माण्हूं पर एतरा बिज़ी आहिन त टाइम कढण, वञण सभ कुछ मुश्किल थन
हमम, ईहो त सईं ता चओ
ॾाढो अ बिजीऊ शेड्यूल आ, हिकदमि सां माण्हूं व्यस्त आहिनि। व्यस्तता में, ॾाढी मुश्किल आ।
हा, पर वो ही आ की गार्डन करण खां हिकु माण्हूं ह न सृष्टिअ खां जुड़ियल रहिंदो आ न। ॾिसंदो आ की कीअं हिकु वणुं हुन लॻायंई कीअं उनखे फ़ाइदो खणीं तो सघे, ऐं फ़ाइदा बि त खोड़ आहिनि।
हा
हाणे सोच्यो की घर में ईं अगरि टम टमाटो उगियल हुजे, घर में ईं मिर्च हु हुजे उगयल। घर में ई लहसनु हुजे, प्याज हुजे त उ खाइण जो मज़ो केरु वठंदो?
हा न, इह्ये नंढियूं- नंढियूं शयूं त पोखे ता सघुं ॾिसो हाणे मींहं में जेको आ असांखे हरो दाणों ई न ॾिसजंदो आ लेकिन असांखे पंहिंजे बगीचे मां तोड़े करे खाए था सघूं त पो खंण में त ॾाढी सुठी असांखे फाइदे जी ॻाल्हियूं ई आहिनि
फायदो आ बिल्कुलु वही आ की अगरि थोड़ो टाइम कढी करे सोचूं त करे ता सघूं अगरि सोचूं नथा त पो उहो कमु थिए बि नथो सोचिणो पैंदो आ न पहिरियों कहिड़ो कमु करण ला
हा उन्हे लाए योजना ठाहिण जरूरी आ न
हा।
योजना ठाहे रखूं, लिस्ट ठाहे रखूं की असांखे छा -छा कम करणा इनि ऐं असांजा कमनि में कंहिंजी प्राथमिकता आहे केंहे कम सां असांखे फाइदो बि मिलंदो त असां उहे कम पहिरियों कयूं
हा। ऐं जरूरी ना हे न की हर शइ मां बसि नफो नुकसानु ॾिसूं कुछु शइ, कुछु शयूं, कुछु कम पंहिंजी खुशीअ लाए बि कनि कंदा आहियूं हा न सिर्फु फाइदो, नुकसान या पैसा चेता या कोई शंइ अचे ती उहो ई ना हे पर हरियाली ॾिसी करे हिकु शांती ऐं सुकून बि मिलंदो आ।
ह इह्या त सही ता ॻाल्हि चओ नफो नुकसान असांखे न ॾिसणो आ असांखे पंहिंजे मन जी खुशी ॾिसणीं आ
हा न उवहई ऐं कई माण्हुनि खे इह्यो ई शौकु आ हाणे वॾा जेके बुजुर्ग थी विया हिनि घर में हु पेड़ लॻाईंदा इनि कंदा रहिंन्दा इनि हुनमें पंहिंजो मनु लॻाईंदा इनि त बिज़ी रहंदा इनि न
हा न उन्ह जी देख रेख कंदा रहिंदा न
हा ऐं उन्हनि खे इह्यो ई रहिंदो की भई हा सुठो आ असां कुछु त कमु कयूं था?
हा।
कंहिं कम में त लॻियल आहियू।
हा न। हुननि जो ईअ वक्तु बि निकिरंदो आ। खुशी बि मिलंदी आ ऐं। हुन समय में ॿियो करण छा हू पंहिंजे पाण खे। अ व्यस्त रखण लाइ इहे ई कम करे था, सघनि न।
त सघनि बिल्कुलु। सुठो लॻो तव्हां खां ईअं ॻाल्हाए करे। पोइ वरी ॻाल्हायांव थी ह न।
हा मूंखे बि ॾाढो सुठो लॻो पो। ॻाल्हायूं था वरी हा न ठीक आ ओके।